नमस्कार बहिना की हाल छै
बढ़ियाँ छी अहाँ बताउ, की की करते छी
अभी तऽ बैठल छी
बैठल छियै, कछो कर लियौ न कथि ले बैठल छियै अहाँ
अच्छा ठीक छै, पढ़ाइ केहन चल रहल छै
बढ़िया चल रहल छी
परीक्षाके तैयारी भेए भए गेल
आ अभू किछो बाँकी छै। अहाँ तनिकेश धीमे-धीमे बोलियौ, ताकि पूरा समय भै जाए
ठीक छै मेहनत कर, जरूर सफलता ऐब
अहाँ के आवाज बहुते ज्यादा धीरे धीरे आ रहल छै, तनिके फोन अपने मुंह के करीब लायो
मेहनत कर जरूर सफलता होयब
हँ बिल्कुल सफल होएब भैया, धन्यवाद
आइ इसकुल गेल रही?
भैया अहाँके इतना न पता है की हमर स्कुल खतम भए गेल, आब हम कॉलेज जाइ छियै
हम
हँ गेल छेलियै हम इसकुल नहि आब हम कॉलेज जाइ छियै। कॉलेज गेल छलियै
अच्छा कॉलेज गेल छली
हँ हँ गेल रहियै
शिक्षक की पढ़ाई
शिक्षक की पढ़ेलखिन, आज शिक्षक हमका पढ़ेलखिन गणित आ विज्ञान
गणित बुझायल?
हँ बुझायल और बुझ भी गेल, बहुत हद तक
न, नहि बुझाइत तऽ हम मदद करब
अहाँ के आबै छै
हँ, आबै छै
चल जरूर करियए फेर मदद हमर, तऽ
रसोइ घरमे छथि
मम्मी रसोई घर मऽ छथिन
हूँ पापा की करै छथिन
पापा बजार गेल छै
कि आनत?
बाजार सऽ की आने जाय छै? फल अऽ सब्जी
तोहर मनपसन्द फल की छै
आम, लीची, केेला, सेब, सन्तरा चीकू छोर, चीकू भी अच्छे लगे छै। सबो अच्छा छै
कोनो एके गो मन पसन्द छ होइ छै
एको मन पसन्द नहि होइ छै। एको ना पसन्द होइ छै और सब मन पसन्द होइ छै
एहन थोड़ी होइ छै
हमरा लैहे ऐहने होइ छै
हमर मन पसन्द तऽ आमे छै
संन्ची
आम
पूरा, वाक्य बोलू नऽ की पसन्द छै अहाँके
हमरा के आम पसन्द छै
तखन खूब खायब
हँ, जरूर
भैया अहाँ चाय पीबितै छी
हाँ मुदा कम
बहुत बढ़िया छै, हम तऽ दूध छी
ई बहुत नीक बात छै इ से अहाँके हाइट बढत
वेसे आहू कहि बुर्ज खलिफा तऽ नहि भए गेल छी यही बैटलै छी ज्यादा लम्बा तऽ नहि भेल छी आहाँ चाय कम पिया करू मोटाए भ मोटा हो जायब
ठीक छै ध्यान राखब
आहुँ ध्यान रखब
स्वास्थ्य नीक रहैत छी
की कहलू
अहाँके स्वास्थ्य नीक रहैत छी
हँ हमर स्वास्थ्य नीक रहै छै आँ
भैया काली छुट्टी छी
नै नै काइल तऽ छुट्टी नै छी
तऽ छुट्टी नहि छै तऽ की करब अहाँ, घूमे जायब
नै हम क्लास करे जाइब
कहाँ जाइ छी आहाँ अहाँ कोन से क्लास कऽ रहल छी
अभी तऽ हम ट्वेल्थ के क्लास करै छी
अच्छे अच्छा अच्छा तब कते कते जाइ छी अहाँ पढ़य लेल
हम बजारे निके निकट जाइ छी
तऽ बहुत मजा आयत छी क्लास मे की नहि
हँ मजा तऽ बहुत आबै छै
ई सर शिक्षक सब के परेशान करऽ में मजा आबे छै कि पढ़े में मजा आबे छै
दुनू करऽ में बहुत मजा आबै छै
चलु इहो जिंदगी के एक याद बैन रहल छी
जे टीचर के पढ़ाइ परेशाने करब आ पढ़ाईये करब
दुनू करबे के चाही
पर पढ़ाइ सेहो जरूरी छी
हँ, पढ़ाई तऽ महत्वपूर्ण चीज छै
पढ़ाई बहुते महत्वपूर्ण चीज छी अहाँके मोन लगा के पड़ेके चाही
मोन लगा
तक्कर बाद मस्ती हो के चाही ई नै कि पहिले मस्ती या फिर बादमे पढ़ाई पहिले पढ़ाई होखे के चाही
हँ हँ
आहाँ के मित्र सब केहन छी
सब बढ़िआ छै। आंहा अपन मित्र सबके बताउ
हमरो मित्र सब एकदम नीक छी कोनो लेफुआ मित्र नहि छै हमर। अहाँके?
नय, हमरो नय छी
अहाँ के बाबू, मायजी सब ठीक छथिन
हाँ सब ठीक छथिन। आहाँ सब आहाँ सबके सम्मान करै छथिन
हम सबके सम्मान करै छथि। करै छी एम हम रोज अपने बाबू के उठी के पानी दै छथिन खाना दै छथिन अपन माय के सेवा करते छी, सब करते छी हम
हँ ई नीक काम छै
अहूंके करैके चाही अहूँके करेके चाही। अगर ई नीक काम छै तऽ अहूँ के करै के चाही करते छी आहाँ कि नय?
नहि ध्यान रखब
नहि ध्यान रखब, हमरा बेरीमे नीक बात छै अर अहाँ अपने बेरीमे ऊंह ध्यान कब, नहि अहूँके डेली अपना बाबूजी के गोड़ दबाबेके चाही, माई के मदद करेके चाही समझलू कि ना?
बाबूजीके तऽ मदद तऽ कर दै छियै पर मायके मदद ना हो पाबै छै
कीया
हमके रसोइ बनाबै थोड़े आबै छै
तऽ अहाँके बर्तन धोवे आबै छै, अहाँके सब्जी काटे सिखय सीख सकै छी अहाँ आहाँ उ उनकरा के पानी भरके ला ला के दे सकै छथिन औरो बहुत काम होइ छै एक चूल्हा चौका में खाली खाना थोड़े न बनावै छै
अच्छा ध्यान रखब इहे सभ चीज जे सीख लेब
बिलकुल सिखबा के चाही आहाँ अपन मित्र से झगड़ा नाहि करेब
ठीक छै नहि करै छि स झगड़ा, आर हा सम्मान जरूरी छै
दादी के हाल चाल केहन छै
ठीक छै
आहाँ के दादी एखनो छथिन?
का कहलु?
अहाँके दादी अ अभी भी छथिन
हाँ, छथिन
ओहे न ओ जो अ दूरा पर बैठते छथिन जे बाँध से अन्दर के साइड हम जब आ रहल छी तखन जे ऊ दादी बैठते छी, उ अहां के दादी छी?
हँ ऊ पोखर, बाँध ना पोखर छै
पोखर छै, हाँ पोखर छै हमरा याद नहि आ रहल छै कि ओ पोखर कहिये कि हम बाँध कहिये चलब बकवास करते बकवास त नहि गप करिते करिते आहां और हमर टाइम पूरा हो रहल छै भैया अहाँ अरे भैया थक गेल छी
हां, थोड़ा
त अराम कर लियौ
ठीक छै थोड़ा देरमे करि लेब
जरुर कर लेब आ टास्क डेेली करा करु इ टास्क करल से अहांके सिर्फ थोड़ा समय देबे के छै और आहां बहुते बड़का लाभ प्राप्त कर सकै छी त ल पानि पी ल भैया, पानी पी ल उठिके तनिके, थक गेल छै त
अच्छा ठीक छै धन्यवाद, ध्यान रखब अच्छा, काल्हु बात करब
ठीक है भैया काल्हु बात करब नमस्कार
नमस्कार नमस्कार